हेलौ
की समाचार छै
हँ तऽ ठीक छै अहाँके भऽ गेल मछली बनि गेल
हँऽ हुं हुं हूं
आउ ठंढा गेलै कि निनीया खेनाय पिनाइ करन खेतय
एखन नहि ठंडेलै एखन रस बरैकते छियै
आइ जाउ अहाॅं के बहुत देर लगे छैन हुनका बनबै मे
हँ तुरन्ते कम करै छथिन तुरन्ते बेसी करै छथिन तऽ ओनामे केना हेतै
अच्छा तहन ने कहै छथिन औरत सभके तहन कहता सब मर्द सब कहथिन औरत सब की करै छै एते काल खेनाइयो बनबै मे लगै छै लेकिन एक दिन बनबै छथिन तऽ पता नहि चलै छनि
हँ
आओर कहियौ अथी काल्हिसँ तऽ अहाँके सोमवारी स्टार्ट भऽ जायत
हँ काल्हिसँ भऽ जायत
हँ तऽ हँ कोनाह मन्दिर जायब दिल्ली मे कि नहि
हँ छै लगे लगे मे छै तहि मे
साड़ी तैयार कर एलहुँ हरियर चूड़ी
मन्दिर तऽ
हरियर चुड़ी किनहुं
हँ गामसँ लहठियए लऽ कऽ आयल छलहुँ हेँ चूड़ी नहि लेलहुँ हेँ
हँ तऽ पहिर लेब, मेहदी सब लगा लेब सावन में।
हँ, हॉं मेहदी कहलियै राइते मे लगा लेबै।
कि खाइ, अहाँ सब मतलब खेनाइ कि खाइ छियै? अनुना की मतलब अरबा अरबैन?
नै। नून ख
हलो
छथिन
अरबा अरबैन खाइ छियै?
हँऽ।
अऽ लहसुन प्याज छोडी कऽ सब किछु खाइ छियै ने? हँ।
हाॅं लहसुन प्याज नैय खेलौं।
ब, अरबा अरबैन खेलौं?
हँ, अरबा अरबैन खेलौं, लहसुन प्याज छोड़ि देलौं।
आ देखियौ, हँ एक दिनमे थोड़े छै। आ ई छै लेकिन आब शरीर हम सब के फैल गेल छै किन ब्रॉत नैय कैऽल होइ छै न।
हँऽ।
सेहा दिक्कत छै। बौआ सब कथी मे पढ़ै छैथ अहाँके?
एकटा अछि बारहवीं में। एकटा अछि एगारहमी में, एकटा अछि आठमीं में।
अऽ। हमरो बौआ के अइबे बोर्ड छै, अहाँ सब भोलाबाबा के पूजा करे छियैन, कनि हमरो बौआ लैऽ कहबैन। की नीक नम्बर आबै दसमा में।
हँ-हँ एबे करतै।
आहॉं सब कनि आशीर्वाद देबैन हमरो
अच्छा।
दूटा बौआ छथिन हमर, लेकिन एकटा छथिन सातमी में। कै आइ बौआ छथिन नमहर, दसमा में बौआ छथिन। आ बुच्ची छथिन सातमा में, अईबेर ह्म्म मेहनत तऽ करैत छैथ, लेकिन देखियौ ओकर सफल तऽ भगवाने देथिन की कर में होइते छै तऽ, जात तक ओ पेपर नैय देलखिन देखियौ अहाँ सब जेठ छिअ-छियैन, कनि आशीर्वाद दियौन महादेव मन्दिर जेबै तऽ कनि कहबैन हमरो बौआ लैऽ।
हाॅं ठीक, भगवान ध्यान देथिन।
चलू अइबेर आम-गाँव में आम ली-लीची खेलौं?
नैय ताऽ धैर लीची के समय चैल गेल छलै।
छल, हमसब तऽ लीची खेलौं लेकिन आम आबि गेलौं बीसा मई क बाइस मई क। तात नैय पकल छलै आम, अहाँके ओतऽ नीक जेना कोसो नैय भेल छलै।
हँ नैय ओहि समय में नैय रहै छै।
हँ बीस मई क ब-आइब गेल छलियै हमसब। किएकि हिनकर जे छेलएनहेँ तऽ आब कतेक दिन अहाँक कम्पनीवला सभके छुट्टी नै ने दै छै, बौआ सभके छुट्टी छलै ना। आ अपना तऽ नै छलनि ने छुट्टी हमरो अथ छल। छोट भेअ के बियाह छलैन हे तीस अप्रील क, उएहे मे गेल छलियै ये।
अच्छा। हमरो सबके टीकट त रहै अप्रीले। लेकिन की करू अथी भऽ गेलै ने छुतका भऽ गेलै।
आ स्वेता कहने छलियै अथिए मे छलेन ह। अप्रीले मे बाइस तेइस तारीखक उपनयन होले छलै ने।
ह- ह- ह।
तऽ फेर ओ कहने छलखिन बोल छुटका भऽ गेलन।
ह हमरो हुनकर छोटके बिआह छलैनहे। हमहूँसभ गेल छलहुँ हेँ आब फेर हुनकर एखन हेतनि। मधुश्रावणी, पंचमी आ ओ आब दिल्ली मे छथिन अपना मम्मी पापा लग तऽ ओतऽ के हेतन।
ह ओतेऽ हेतन।
हू। से छै आइ काल्हि आब तऽ बे नाअ हमरा आ ओ नै कहलहुँ गाजियाबादमे रहै छथिन। आ कैटे अहाँ टावरमे नै छियै कि आवाज कैट - कैट कऽ आबैइया।
आबैइये।
हँ अखन अबैये बीचमे कैट - कैट जाइ छै आवाज ह एखन आयल छलए।
अच्छा - अच्छा।
ह बीच मे कैट जाइ छै आवाज।
ह ई बारिश - तारिश जे होइत रहै छै ने, तै लऽ क इम्हर - उम्हर होइत रहल।
हु कखनो सेहे दिक्कत हो जाइ छै, आब तऽ। अखन तऽ नहिए जायब फिलहाल मे गाँव।
नहि आब एखन नहि जायब, अथीमे जायब छठि पूजामे।
अच्छा हमरोसँ अहाँके देखियौ हमरो सोझे साले दिन हेत। हेतै हुनका दुरागमन के हमरा सबके साते नै। नै होइ छै, सोझे से होइ छै उएह भए के दुरागमन हेतनि तऽ दिसम्बर नै तऽ फरवर में हमरो जै परत फेरो।
जाइए-आबए में बहुत परेशानी भऽ जाइ छै।
हँ।
तै में गर्मी में तऽ और हालत खराब हो जाइ छै। और किछ बताउ? हेलो।
हेलो। हँ जाए जाइया अबाज।
ह कखनो अबैया कखनो कऽ कइट जाइया।
ह गुम - गुम-गुम्मा जेना भऽ जाइ छै कखनो - कखनो कऽ
हेलो लो।
हेलो। हेलो-हेलो। हेलो। हेलो।
हाँ।
हँ, जाइयैऽ? हेलो, जाइयाऽ आबाज?
हँ, कटै छै।
बारिश यैऽ
नै, बारिश नै होइयाऽ एखन।
तहन कियाऽ एना फोन कइट जाइयाऽ?
पता नै।
कहलास पइन केहेन? उम्हर हमर भैऽ सब दि दिल्ली में नमकीन पइन छै अहाँ सबके नहाय धोइयो वला पइन ठीक अय पीबऽ वला की? आं? हेलो। हेलो। हेलो। हेलो।